हेलो कि समाचार छै दीपक जी
ठीक छै अपन कही बटी
बढ़िया छै बड़बर देर तक मारे छीही सिफ्ट रे लाइब्रेरी।
आय
बहुत देर देर तक मारै छीही शिफ्ट लाइब्रेरी के।
कि सभ होइ छै
नहि मानबीही एके बेर मे क्लियर क देबीही
आय।
कहलीयो नहि मानबीही एके बेरमे पार के देबही।
हू।
भोजन बनि रहल छै कि।
ह आवाजो जाइ छौ कि
नहि नहि।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
बड़ लेट भेले एगारह बाजी ल जाय रहल छै
हु एखने कनि देर पहिले एलिय हैं। तोहर सभ के भए गेलै भोजन।
नहि कहाँ भेलै हन आब हतै।
की सभ बनले हन
चावल सब्जी।
किया धिरज आय छुट्टी मे छै।
मंगल छिये ने आय।
अच्छा मंगल छै।
हु मंगल मे बउवा रे चावले सब्जी चलै छै रोटी मे नहि चलै छै काज
सेह
इंजन सकसकाय जाइ छै।
सेह। तहन त आय मंगल करने छी त तोईर दबही। हँ रोटी आऔर भिणडी के भूजिया
आ दाईल।
हू।
दाइलो हेतो बिना दाईल के तोरा सभ के नय ससरय छै
नहि नहि दालि नहि छै घी लागल रोटी रहते।
बापरे आउ कि छैए
हू आँखि एखन तेज राखै छै ने
ह ह ए पूरा ध्यान देही आँखि पर शरीर पर कान पर सभ पर
हू
कोनो प्रकार के दिक्कत नहि होय के चाही एखन।
छओ के छओ माँगते हैं
पूरा तोहर तऽ हेबे करतौ तोरा आइ तक कोनो दिक्कत नहि ने होलौ कहियौ।
नहि एखन तक नहि भेलै हन।
एखन तक नहि आगू नहि हेतो कि
कि एखन तक नहि भेलै ने ओरा आगू नहि हेतै।
जकरा हो गेलै एक दू बेर प्रॉब्लम भए गेल ने जे दर्द कक से पानि गेल। नहि तार झ म यार
कीज जकर तीस साल तक नहि झड़लै ओकर नहि झड़तै।
केस तऽ झड़बे करतै सभक़ँ झड़ते
एह बहुत छै जकर नहि गेल।
तऽ हमर सभके झरनाइ शुरू हय
तोहर कतय जेतौ तोहर तऽ लागै छौ सारोपर नहि जेतौ।
है लागल देखे छियै पूरा बीच मे लागे छेबे नहि केले ओ साइडे साइडे से कनि बुझा छै।
हे त तऽ घाना छै
तोरा सभसँ छै कनि ठीक तैन तरो ठीके छै बेस दिक्कत थोड़े छै कह बाबू लै बेचारा
एहि खाली बात होइ छै कि वाइ फाइ से नहि होइ छै।
ह ह
अच्छा
हू हू किया
नहि नब्बे परसेटके बी एस एन एल वला पर मैसेज आबि गेल रहै हन पुष्पमवला कनेक्ट करनेइ छै।
ह यो फाइज होइ छै तोरा सभकेमे पूरा काज करै छौ बढ़िआ नहि रहै ओत
ए बी एस एन एल पर सात स अस्सी बीस दस सए ओ जे वाइ फाई मतलब ई की कहै छै हॉटस पूरा स्ट्रीम देखलहूँ मैच
हमरा सभके त एकोुटियो न रहे छै हमरा फोनो साद नहि आबे छ
एतय बहुत बढ़िआ चलै छै तै ने रखना छै डेढ़ सए रुपैए लागत
ह सभ तऽ लाइब्रेरी छैनचा तीन चारि दिनसँ
ह।
फ्री मे अथी करैते बी एस एन एल के सीम ले ले लोग लेबो करै छै लेबो नेटवर्क रहे कहाँ छै।
नहि लेकिन तो रूम पर नहि चलै छौ ओ तऽ हम चेक करने छियै।
ओहन साफे नहि रहै छै।
हू आओर तहन बाबुल सिंहसँ छोड़िकऽ चलि गेलहुँ।
छौ बाहर गेलो हन ओ धीरज।
सेह
हू कोइ एगो दोस्त आबै छै ने
बाबूल कऽ
ह ओकरे गेले ई सभ पटना जंक्शन रिसीव करे।
ओ।
महिला मित्र छै
अरे बाप
कहलकै बीच मे बैबे दुनू साइड मे बैठेबे कहलियै जो भए एत एते मे विलमब की करै छै।
ह तऽ गेलहु ने कथी। अच्छा त कतऽ आनतै रूम परर कि कतऽ
ओ सभ अपना रूम परै रूम पर एतै
ओ।
्न सिर्फ रिसीव करिक ल गेलै
अच्छा। तहन तऽ दुनू बड खुश हैता।
पूरा खुश भए गेलनि तैयार तैयार भए गेल।
आओर तहन पटना जंक्शन पर एक अखन कछुआ के बहुत तस्करी पकड़ेले हन।
ओ ओ पानि वाला कछुआ
कतअ सऽ ऐलय रे ऐतै
ए दस नंबर प्लेटफॉर्म पर एगो रील मे देखलियै कम से कम पचास साठि गो रहे।
लए जायतै कतहु जेठमा ओकर रहते पूरा डिमांड।
तोहर मोनिटइज भेललो कि नहि।
हमर पूरा नहि भेल छै एती।
हमर एखन पूरा नहि ने भेलै ह टास्क।
अच्छा हमरा टस्को नहि मिल रहल अछि।
दतो हमरो त परसू देलकै मतलब क दिन भए गेल रहे।
आछा तते आदमीे आबि गेलै हन।
त यो त फोन जे करतौ
कहलकै आदमीे हमरा जरूरते छै केओ होत तऽ कहब ने ई कर अहाँ लिंक से भरबा देब फर्म जोड़बा देबै।
हू ए त कहहिते होइ छै बचारा। ओकरा आदमी के जरूरते छै।
हू से तऽ हेतै।
ह ओकरा मिल नहि रहल छै आदी।
तऽ कोन सब कहा जाइ छ
एखन तऽबे केलियौ हन।
रक्षाबन्धनमे नहि जेबहै एतेक सुन्दर अपन सभके रक्षाबन्धन
रक्षाबंधन मे जाय सकै छियै एखन रक्षांधन छै बहुत समय।
तोहरा सब को जाइके चाही बहुत दिन भए गेलग्जाममहरे। गांव चलि हें आराम से कहल एग्जाम दए के आराम से उम्हरे से गांव से भए जेय हें।
ह सोचलियै ने देते मुजफ्फरपुर तहन ने।
गोरखपुर द तऽ।
कह पागल जेना फेर गोरखपुर दए देलकै तऽ ओहो तऽ एगो माथे खराब।
गोड़ाके पुर दे तऽब सब गोड़ेपुर देै छै दरभंग एक
से ते दू दिनमे आ दइए देतै।
हँ दस दिन पहिले दै छै ने आब?
आब दैये दतौ यथियो बला दत।
धीरजो सबके तऽ एग्जामके डेट बढ़ा देलकै ओ बी पी एस सी एग्जाम दुआरे।
हँ अथी दू दिन बढेलकै।
हँ ओएह ने दू दिना ओकरो सबके बढ़ेलकै हँ, काल्हे तऽ कहै छलै।
आब पकड़ए जेतै
कहलियै सब आदमीके एके जगह दए दौ, ठीके रह
पुष्पम भरने छौ की?
पुष्पम शायद भरने छौ
तहन तऽ सब आदमी एके ठांव बस पकड़िहें, एके ठांव एकदम
रिजर्वे कए लेबै एगो बस
अगले बेर जकाँ कहूँ तोरा फेक लकौ कन तब अगिला बेर कतऽ रहौ सीतामढ़ी खगड़िया तहन तऽ
हमरे अजीब दए देलक किये खगड़िया और एत हमर तबियतो खराब चलि रहल छेलै पूरा
हँ पिछिला कत देख उम्हरे फेकै जे सुपौल, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी
धीरज के देलकै रहै पटना
हँ एकर रहै परफेक्ट जगह पर। पटनो नजदीके है।
विक्रम भाइजी कतऽ रहे?
अ अ पुर ई सहरसा
अच्छा, तैयो सहरसा ठीक छै गाँव से जा सकैयै।
आराम से मोटरसाइकिल से आराम से जा सकैए। एक घंटा लागबो ने करै, दरभंगा जाय से बेसी आसान छै सहरसा गेनाइ
तए, आ मेन छै रोड एमहर पूरा चलते छै ने कतहु रुकयके होल्डसभ नहि ने छै जादा
चलतो छै अ बहुत सुन्दर रोडो छै। एहि सब बहुत सुन्दर छै त नया बनेलिन फेरो
एम्हर गाड़ियो चलबै मे कनी मजा आबै छै
हँ हँ बहुत नीक लागय छै। बढ़बो आगू मे फेर एगो बनेलकै हन जे पंच-सात किलोमीटर के शॉर्ट भए जाइ छै पहिले बनगाँव गाँव बाटे जायत रहै ने
हँ
आब बनगाँंव के साइड बाटे जाय पड़े छै बहुत जबरदस्त भऽ गेलै, ओतय गेल रयै बाराती आशीष के भैयारी के
हँ हँ
ओहिमे देखने रहियै बहुत सुंदर बनेलकै, रोड
अच्छा
एम्हुरका रोड बै बढ़िया भए गेलै सब आब। ई दरभंगे लागे छै कचरा
ऐं दुर्गा पूजा मे तो तऽ त पारे भै जेभीं एता से
किये हा हा तू तऽ दुर्गा पूजा काली पूजा मे किया लाग जेबै, कत्तो नहि जेबे रे
ऐं दुर्गा पूजामे लेकिन नीक लागैत छै एतऽ
ए अगला बेर कहाँ गेल, अगला बेर तऽ एत रहिेये
हँ उएह नेगलेवेट तऽ खाली रहल ने आओर कहाँ कहियो रहल एको उ परवीणवा अ प्रभतवा सब रहबय
पहिल पहिल पहिल बेर ओहि बेर रहल मतलब लास्ट बेर रहलिय, इहो बेर रहबे करबै
और तहन
और सब बढ़िआ छै। तैयारी चैल रहल छै तऽ एल पी कऽ
धू मोने नै लाइग रहल छै
किया
पता नहि तते नींन्दे लागै छै न बुझलहो
नींद तऽ लागे छै तब खै केँ चैल जाइ न हमरो निंद लागै जाइ छै खै केँ जहन जेबै मतलब दुपहरिया वाला शिफट मऽ
बुझियौ न एना बेसोह जेना पड़ै छियै। जे हमर पूरा लगले की अथी बानहि लाल भए गेले हमरा से टेंशन भेल कोनो बीमारी भेलै की लाल अते छै जे
अरे तनि विडियो तीडियो देखैत रहब न ओइम और बसी झोकै छै
पढ़ैत तरहैत जे रहबि य कोनो सवालमे ताबल बनबैत रहबि तऽ नहि किछु होइ छै।
हँ
विडियो जे देखैत रहबि निंद एकेबेर झौक देलकै
उएह नऽ आ ताइम ए सी चलैत रहल लागल की मनै गेलैं उठे कऽ मोनो नहि होइत रहल।
से शिमला बना देै छै ए सी उठ देतै
लागै छै कतेक जल्दी समय यौ पार भै
पता छौ हमर साइड म पूरा अन्धेरा छै लाइट सब एको गो नहि जलै छै
ऊपर म
हँ लाइब्रेरी मे दो साइड कैल छै एक साइड मऽ लाइट सब जलै छै एक साइड मऽ किछ नै लाइट जलै छै।
ओहिसँ ऐमहर बेसी नीक लागैत हेतै
तऽ हम एहिबेरा लेने छियै बिना लाइट वला लेकिन एहि महिना कऽ बाद रूमे पर पढ़बै।
हँ आ पढ़ै सकै यऽ खाली रहै छै किया नै प
आब रूमे खाली ओ तऽ गर्मी तते लागे छले न जान पर
लेकिन ओ लाइब्रेरी कोनो खाली नहि रहै छै रे तीन चार दिन आ तीन चार बेर गेलियै मतलब।
लाइब्रेरी पता छौ कनि लोक अथी सब बढ़ियाँ छै मतलब देखै सुनै मऽ मतलब ओना फर्टीचर जेना ई अपने करऽ लगे छै तें दुआरे कनि बच्चो काम हो छै नहि तऽ कोनो दिक्क -त एहन नहि
ला रखने रहै छै लैब्रेरी पूरा तंदुरुस्त म लेकिन
हँ से डेली आबै छै पोछा मारे लऽ मोगी एगो।
ओएह ने तै दुआरे तऽ बच्चो छै बच्चोे कखनो खाली नहि रहै छै वएह दुआरे।
तकरोसँ बढ़िआँ छै एगो चाणक्य वला छै ने ओ तऽ चार गो ए सी लगेने छै।
एगो अथि हॉलम
एगो हॉलम
जो बरह नमहर हॉलछै कि
एहिबेरा ओकर कनि ए सी कऽ रिस्पांस गलत आइब रहल छलै नहि तऽ भोरे नओ बजे चालू करतौ रति केँ सात बजे बन्द। बीच में कोनो अथी नै सब लागी की कम्बल ले ले कऽ जेतै रे है।
किया बेसी नमहर हॉल छै की?
हँ ओकर कनि नमहर हॉल